हँ प्रणाम चचा जी।
खुश रैह।
कौथि पुछिएय।
हँ खा लीय खाय पी लेलिय सबकोय खाय पी लेलियै। आब एते राइतके फूफा कहै छथिन कि आइरन करब बुझहिन। हमे नहि जानी रोटी सब्जी आइरन करले।
कतेंऐ
सर्ट उट मे करै लए आ कथि आब देखै छिय बीस रुपे लै छै, आइरन करैके रे।
हँ।
तोरा आर कन के रुपैआ लै छै।
हीये पाँच रुपया लै छै, दस।
नय हमरा एखन बीस तोरा पाँच मे बीस रुपैआ।
बीस रूपया मे सेट की खाली एगो।
एगो कपड़ा ऐसिये कहै छै।
बाप रे बीस रुपआमे खरिद नै लेब। बीस रूपया मे कपड़ा नहि, कहलकै नै कह नै बीस रूपया मे सटे खरीद लेबै तो आइरन करेले जतौ।
हुं, लैके चलि एलखिन बरात। एते दिना जे अपने जायके रहै तब जाय गेलखिन जंं करैला दिस। बीस रुपया गेलै करबै ले नहि करलकै कहै छै बीस रुपैया देबही तब करेबो, एगो करबो ओहो। कमलकै हम चालिस गो रुपया दुगो शर्ट पेंट ले एबो दो हम नहि। छोड़ि दे हम अपने कैर लेबै, अपने बैठके करे लगलखिन।
हँ तब कि आइरन छेबे करै तऽ।
निकालथिन आ आइरन करथिन आधा घंटा लगते की एक घंटा ओहो पता नहि छै।
आय मुरगा बनलौ।
हूँ।
मुरगा आ चावल। खैलियो लेकिन। वैसन नहि लगै छै आब टेस्ट आर नहि रहै छै मुरगा आर मे। की कहियो जबरदस्ती इ सब। खाइ छियै आ।
कैसे कहै छियै हमरा
या तऽ भुजते ने हे तभिए मजा
हँ तब मजा आयत तब सब मसाला लटपटाय ने रहै छै तऽ बड़ा मजा, एयके बिना पानि कभी बनैबी तऽ बहुत अच्छा लगै छै।
हँ।
समझलि ओकरे साथ खेबी लटपट, एकदम सुखल सब्जी नहैत। बहुत अच्छा लगै छै खाइमे।
ओनाहिते अभी एगो अंडा वला देखली ने, ाने छी कैसे बनेलके है।
कैसे।
देखही, जेना मसल्ला आर भुइज देलकउ
हँ।
मसल्ला तऽ नॉर्मल छै जे पड़ै छै, सब जानबे करै छै मुर्गा आरमे की पड़ै छै। भुंजाय गेलो मसल्ला, ओकरबाद कनिके अंडा फोड़ि के
हँ।
मतलब कढ़ाइ तनी चौड़गर वला होतौ ने ओकरामे होइ छै। जेना अंडा फोड़ि देलही, ओकर बाद ओकरा मे राइख दही छितराय के, एगो म मतलब कटोरी जैसन छितराइ ले।
हँ।
ओकरा स कनि देर रहे दही, सीझ गेलहुँ तऽ फेर ओहि मसल्लेमे पलैत दही। ओनाहीं कैरकऽ पलैट-पलैट के दू तीन गो बनाय दिही
हँ।
तकर बाद ओकरा एकदम लटैर-पटैर कऽ निकाली दहु। बुझाइ भऽ गेलै।
ई सब होटल आर वला नै।
हँ सीधे एकदम देखै मे मस्त लगतै। ओ पियरका जे छै न? ओ गुलठी जैसन रहतौ। आ बाद बाकी उजरका सब क्षितराय गेल।
अच्छा, औसे धेले रैह जाइ छै?
हँ एकदम, जेना पुर नै हो जाय छौ?
हँ।
ओ, ई मालपुआ बला जेसन नैय खाय छ
हँ-हँ।
ओनाहिते झोड़-उड़ झोर नैय दैय हैइ ओइसे लटपट सिझ गेलौ ओई के बाद पैन भऽ जैत
अच्छा-अच्छा। अभरी सोजा अभरी हमहुँ सूसू संदिक मेहमान एऽल छ मुर्गा बनेलियो, खेलियो आराम से एकदम सु खले बनेलियै, सुखल हम ते बनेलियौ। हम पानी नैय देलियौ, ऐं खाय के खुश भैऽ नै बहुत अच्छा बना है।
ओकरा बिरयानीक साथ
हँ सुखलका। लेकिन पीस बनबाबै छियै हम बिरियानिये के तीन किलो लेलखिन। बिरियानी पीस कटबेबहीन तऽ मा-मोटे-मोटे बड़ा-बड़ा टुकड़ा में देतौ बिरियानी पीस अलग चलै छै।
सीझैय मे तनी दिक्कत हो जाइ छै।
कैइसे?
जादे बारा सीझैय
जादे बड़ा केतना? जादे एकदम की सौऽ ग्राम पचास, एतना तो पर पीस तनी बड़ा रहे छै। छल कि, बिरियानी पीस देखबे ने करै छी। ओतना साइज जे रोज वला रहै छै, ओकरा सँ तनी बड़ा रहै छै।
हॅं ओहै बात छै, आ अथी ओकरा जे छै भात जोड़े डाइल कऽ आलु के भात कऽ फराय कलीही दू आंच‌ पर। ओकर बाद मजा आबि
खैलखिन तऽ बहुत अच्छा खुश होय, कहलखिन हम बनाते है तऽ इतना अच्छा नही लेता सब खिलाते हैं। सब कहता बहुत अच्छा बना है। लेकिन हमको लगबे नही करता, अभी खा रहेै तऽ लग रहा बहुत अच् छा, ओई दिना ऐसे हीं बनेल बिना झोड़े देले पानिये ने देऽ। हल्का मने दे-दे दै छियै गरम मसाला त लेकिन स एकदम सामान्ये रहै पानी, छितराई बला नैय कि नैय एकदम अच्छा हैय। आराम से खैलखिन। ऊ तऽ साँझ देखाय के चैल गेलै हमें फेर राईतो खैलिये।
टी भी चालू छौ?
मोबाइल चैल रहले।
ओ के देखै छै?
बडका भैया एलैन?
ओ अच्छा, अभी नैय कनिआं ले गेलैन उठाय?
नैय कनियां लग नैय उठाइ के लेगेलियै।
कहाँ छै नीची घुमि रहले हन की त?
कनी होतऊ।
रौए से लागि गेलै मिठाइ छै चारु जेतै से त सुतले ने दुनु सुतय।
हँ दुनु सुतल छै।
हं आइ सबेरे सुति जाइ छै कि सुति जाइ छै सबेरे।
आंय।
सबेरे सुइते जाइ छौ कि?
साढ़े दस बजै छै त तोरा पता छौ ने नौ दस बजे
हमे ऐ सुूतलियए नै भाय। आइ हम सुति गेलियै तीन बजे उठलियए पाँच बजे हम। आइ हम पाँचे बजे उठलियै परेशान हो गेलिए।
ने हमरा कहलके कले कहलके मैगी लाबै चाउमिंग लाबे फेर बनेइबो नै केलके।
बनैतो आ कल संडे छो ने कल बनेतौ।
हँ कल बनेतै उएह कहलियै जेना जेना मैगी के चाउमिन बनाय देलकै तऽहे कहलियै मंचुरियन लायके ओकर बाद ओकरा फोड़िके के मिलाइ देबै।
नै हँ हँ।
किएकी कि मंचुरियन मंचुरियन के झोड़ो होय जेतै
हँ।
मैगी एकदम लटपट होय जेते चॉकल एकदम मजा आ जते खाय मे।
्खेलियै।
त।
एकदम खाय तू मुर्गा मैगी सब खइले तब
त हाजमोला खाइ परतै।
हा ह ह ह ह समझले ने खेला के बाद हाजमोला खेबे करतौ।
आँय।
हुं त कि कहु की कहे रही छी बतियाइए ले पूरा फेेक रह आँय, तो रे।
और, मुर्गा खेलियै की?
हँ ओ तऽ नेहा कहलको कि आज जे छै सब्जी से बनलै हन मुलगा। पप्पा बनेलखीन, मुर्गा चावल।
तऽ फेक हम कोन चीज रहलियै।
हँ।
चाउमिन लाय कऽ देबे केलियै ह तऽ।
ओ।
एक सौ मे देलकै लगभग लगे छै दू किलो मे दै छै।
कैसे खुलल।
नै पैकेटे बनाबे छै पचास रुपआ के एक पैकेट। बेचै छै
पैकेट मे नय पचास रुपए किलो
हँ लोकल वला छय
पता नहि हमरा औरके मिले हतै कि नहि मोटगर मोटगर रहै छै लम्बे लम्बे से
हँ मोटको छै बेचै छै लेकिन मोटका तार कम्मे में दै छै
ओ सौ रुपया मे दू गो देलकै नहीं रे चाऊमीन
पतरके वला लैते है आर
नीक रहै छै रे मोटका नहि अच्छा रहै छै
पीया दो दूगो पेस्ट लेलियै अथी आदी आ मिरचाई के मिलाइ आदि आ प्याज पीसल वला पेस्ट
ओ ओहो पेस्ट मिलै छै न!
आ पाँच रुपआ मे एगो दै छै दूगो लेलियै है ‌‍
अच्छा दोनो के एकएक गो पेस्ट नहि
नय -नय दोनो मिक्से छै आदी आ प्याज मिक्स
ओहो डालि देतै ने
हँ आ दू गो अथि चाऊमीन पास्ता मसाला लय एलियै मतलब मैगी मसाला
सस्ता दै छैउ की रे, अथी से लै छिही कि दोकाने से।
पाँच पाँच रूपा बला गे
ओ अच्छा हम कहियै कि अथी से लोड करै छिही
नहि
हँ।
इएह सब कल देखी की की बनबय छय। कल अथियो न बनबय छय।
कथि--हेलो
पपा लेल गयैल रहथिन देलकेन मैडम दूध बला पैकेट ओ
अच्छा।
पहिलोंहो दुध देने रहीयो ऐकरा राइख के कोन चीज करय छौ गणेश जी त उयेह कहलखिन पेड़ा बनबय एकर जाम कहलकय हमरा और नय खुयबो की उहे कहलखिन पपा बनबय लेल त कल बनय ये पेड़ा।
हं त जे दय चीनी कमे दीहेन त
दोसर के छय चीनी जायदे देबय तब न कहतय कि नय अच्छा लगलय, तब देतय। कहीं अपने बनबय लगतय त लफड़े न लागि जेतय
हां
जानबे न करय छय स्थिति पता चलि गेला के बाद।
हें हें दौउ रय लगतो रेसिपी तोहर
कहतय हमही खायब हमही खायब
आंय
तबदेबो नय करतय।
ओ। कान मे लगबय बला नै, हमे यूज करय छि बाबू।
कान मे लगबय बला यूज करबीही न दीदी। तब की होतौ की बातो करलही, आ मोबाइलो टीप रहलही, सबटा होय छ।
ओ हम नै करय छी। कान बला हमरा ओन्ने से लबेरहे, फुफा केलखिन ने फूफा कू कहैछथिन हमरा लगै या कुछ होइ गेल हन काने में। ही - ही
ओ। क कम - कम आवाज के देख कोइ दिक्कत ने।
नै फूल साउंड मे देख ब्राइटनेस पूरा चाही।
नै - नै ब्राइटनेस भी कम आ आवाज भी कम। रैतके तऽ आर कम आवाज भी कम ब्राइटनेस भी कम सबकुछ कम।
ओ।
दिनमे ब्राइटनेस बरहाइ लेकिन रैतमे एकदम नै बरहाइ। पूरा जोर आँखे पर परै छै रैत के। आवाजो एकदम कम केर दही, ताकि डिस्टरब दोसरोक नै होय। आ कान वला लगेबी तऽ एकदम कम एक नम्बर पर लगा।
ओ उ सब बुझै लेए आब छै एखने। सीधे फूल देखे हे बस इहे मे कान उ कथि लगा सुन हे।
काहे के रैत से आवाज आर भी नै आबे छै कहि।
जहिना से लगेलि, जहिना स हमर। काने सुन होइ।
धीरे कम आबाज मे सुन। ओहे जादाे आवाज केलखिन तऽ दिक्कत छै।
अच्छा। ठीक छै आब सुतय लऽ चलैके चाही।
सारे दस बैज गेलै की। ह तऽ आब की करबै किया की कहै छै आय। तीसे पुराय दीही कि रे।
ठीक छौ तब।
ह आब तोहू सूइते जो।